हेलो प्रणाम दीदी की करै छी
खुश रहू बहिन कुछो नहि बैठल छी
हाँ आऔर सब बताउ
आ सब तऽ नीक छै अपन कहू सब नीक छै ने
हाँ सब नीक छै
ए मीना एहि बेर कतौ घुमय जायके कोनो प्लान छौ की
अखन धरी त किछो ना सोचलिए मीना दी तोहें बताउ कतहु जेबाक मन छअ
हां हमर तऽ बहुत मन आ छै जे हमस कोनो सुन्दर धार्मिक स्थल पर घूमि चलल जाइ
अ ई तऽ बहुत नीक विचार छौ दीदी हमरो कते दिन से मन करे छै
तखन चलू ई बेर देवघर आर बासुकीनाथ के प्लान करे छिय सावनो तो आबै छै ने
हुँ व त बाबा धाम त बहुत नीक जगह छै सावन के सावन भीड़ रहै छै मुदा अखन नीक रहतह
हाँ एखन भीड़ कम भेटत आ पूजा सेहो नीक जका भऽ जाइ
हाँ मंदिर के अलावा ओते घूमय लेल और कोनो जगह छै की
हँ ओतय नन्द पहाड़ त्रिकुट पर्वत आर नौलक खा मन्दिर सेहो अछि
आं त्रिकुट पर्वत पर रोपवे सेहो अच्छे ना गे
हाँ
हमरा ओहि पर चढ़बाक बहुत मन छै
हँ रोपवे सँ ऊपर जबहक मे बहुत आनद आबे छै दृश्य भी बहुत सुदर लगे छै देखे मे
तखन तऽ बहुत मजा आयत तब हम कखिया प्रस्थान करब हं
सुनू ने शुक्रवार के रात्रि में ट्रेनसँ निकलब रवि शनिवार आ रविवारके घूमिके सोमवार के वापस आ जायब की
ई प्लान ते एकदम ठीक छौ ऑफिस के छुट्टी सेहो न लेबे पड़त
हँ हम जाउके राति टिकट चेक कर लेबे छियै तऽ अपन घर पर बात कर लेब की
हँ दीदी आ माता पिता तऽ मना नहि करैत ह ओ सब धार्मिक जगह लेल तुरंते मान जाइ छै
अच्छा तब तऽ नीक छै संगि कते कपड़ा ले जाबत से सेहो सोच लेब
धार्मिक जगह से पारम्परिक कपड़ा ठीक रहैत कहैन छी
अच्छा हँ बिलकुल ठीके कहै छिय सूट आ साड़ी राखी ले पूजा करे मे सुविधा होय छै आज सूट आ साड़ी मे ने
हँ दीदी ओतय के पेड़ा तऽ बहुत प्रसिद्ध छै हमसभ घर लेल सेहो आनब
अच्छा हँ देवघर के पेड़ा के स्वाद बहुत बेजोड़ रहैत छै
आहाँ केमरा सेहो राखि लेब बहुतरास फोटो खिचाव
हँ एकदम ई यात्रा यादगार बनि जाय हम तऽ एखनेसँ मनमे रहल अछि जे उड़ीके चलि जाइ
हँ सत्य कहय छै कते दिन भए गेल कतहु बाहर गेल
तखन पक्का रहल हम साँझेके तोरा फोन कऽ के टिकट के बारेमे बताबै छियै ठीक छै
आ ठिक चलू आब तैयार मे लागी जाउ अ बाबा बैद्यनाथ
हँ बैद्यनाथ के पूजा करल जाइ आ खूब घूमब वहां देवघर में बासुकीनाथ जाउ
हँ ठीक जगह छै अहाँ कत छी कते काज अहाँ के बात हँ ताकै छी
की कहै छियै
अहाँ कते छी कते काल से हम बात अहाँके बात कतै छी
हँ
ह
आवाज नजाय छै
आओर कहू किछू किछु आओर सब दवाइ उवाइ सब राखि लेब ठीक छै
की कहली दीदी
दवाइ उइ सब राखि लेब
हाँ अ सिया कतेक दिन भऽ गेल अब सब कतहु घुमेना गेलु
हँ सीता हमहुँ एहि बातके सोचि रहल छी बड्ड दिन हो गेल छै कतहु घूमे फिरे नहि जाय छियै हम ह
ओते ठण्डा रहे अछी एते बुक तबी त उऊन्नी कपड़ा जरूर रखि लेब
अच्छा हँ भइ देवघर आ बासकीनाथ सुते घूमय लेल बड़ी अच्छा लगे छै तनी अच्छा अच्छा कपड़ो रख लेब की
हाँ अपन जरूरी दवाई सब सेहो बैंग मे राखि लेब
हाँ दवाइयो बीरो तऽ जय जरुरी छै ओते दूर दूर पहाड़ उहाड़ चढ़ब खाली पैर तऽ कहीं कुछो गड़िये गेल कटिे गेल तऽ दबाइे तऽ बहुत जरूरी छै
तनिक नीक कैमरा आ पावर बैंक सेहो जरूरी अछि
हाँ भाय ओहो से सेहो बहुत जरूरी छै हय की मोबाइल नहि रहते तऽ आदमी की प्रसिप्राय से चेहरा विचारा अगर भुलाइए गेलक बिछड़िये गेलक तऽ केकरा से बात विचार करते कैसे संग कर कर करते आर एगो कैमरो जे जरूरी छै ओ तऽ रील ऊल बनावल जाइ छै
हमहु आजुक राती में पैकिंग खतम कर लेब
हाँ ठीके कहै छी आजु के राति पैकिंग हो जायएत आ टिकट उकट के भी बात हो जात न
हाँ
आऔर सब कहू घर में सभ नीक छै ने
हाँ दीदी नीक छै अहाँ के बताउ
हम तऽ ठीके छियै अहाँ के खाना पीना भऽ गेल की
हाँ भऽ गेल
ओ आज की खाना उना बनल छलै
अऽ दाल बनै छै आर भुजिया
ओ आजकल के बहुत भुंजियो आजकल सब्जियो तऽ ए एत महंगा हो जाइ छै कि आलुए में गुजारा करे के पड़ै छै
बहुत महंगा हो गेल है सब्जी
हूँ आऔर बताउ हलो
हाँ दीदी अबैए छै
ह तो आऔर दू मिनट बात करू
किछु सोचै छियै की
सोचइ छी
आ तऽ बाबू बु कहाँ गेल छले
कब ले जायब घूमेले वही सोचे छी
आ कहै छियै ने कि शुक्रवार के निकलब तऽ शनिवार आ रविवार के घूमब फिरब आ सोमार के आबब
हाँ कम से कम चारि से पाँच दिन समय लग जाब नइ चलब
हँ चार से पाँच दिन तऽ लगि जात निकलब घर से तऽ तनी घूमै फिरै मे तऽ समय लगिए जायत कि
जरूर कोनो ठंडा आ पहाड़ी इलाका मे चलब चलब तऽ नीक रहैत
हँ हँ पहाड़ी इलाका में भी घूमेय फिरे मे बड्डी अच्छा लगे छै
हँ
तनी ठंडा ठंडा मौसम चले छै हवा चले छै तऽ कितना सुन्दर लगै छै
हँ
आ घर परिवार में सभ नीक छथिन ने
हँ नीक अछी
ओ आ मालिक कहाँ गेल छथिन
अपन ड्यूटी मे गेल अछि
अच्छा खाना पीना देलहु हुनका की
हँ खा पी के गेल हथी
अच्छा तब तऽ अहाँ से बात करके बड्डी मन भरि गेल आ फिर टाइम मिलत तऽ फिर हम कॉल करथि ठीक छै ठीक